हेलो ठीक छै
कतऽ सऽ छियै
हम दरभंगासँ
दरभंगा सऽ
हेलो दरभंगामे कतऽसँ
ह बहादुरपुर थाना
त तऽ
बहादुरपुर
बहादुर पुर
ह
और की सभ होइ छै
किछ नै एखन बैसल छी आब एखन चाय नाश्ता केँ टाइम छै
चाय बन केँ टाइम छै ने
हाॅं हमरो टाक्स मिलल छै शायद तऽ हमरा ते एते पता नै छलै एखन जे की करऽ केँ छै
नै नै टाक्स पूराबै पड़ै छै न या तऽ छै तीस आदमी बतियाउ तीस लोकसँ बतियाउ पर छी
हमरा में शायद एखन पाँच गो केँ देने छथिन
नै नै पाँच गो केँ बाद फिर आगा कम्प्लीट कर पड़ै छै
ओ देखै छियै स्क्रीन शॉट किछ
और सब सुनबियौ
तऽ गाँव यै रहै छियै
हमर सासुर दरभंगे छै तऽ हम दरभंगे में रहै छी
अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा मतलब परदेस नै जाइ छै वएह ने
नै घरे पर सभ केओ रहै छथिन तऽ परदेश की कर जेबे
अच्छा अच्छा
हँ
और सब ठीक हम मुम्बइ स छी दरभंगा जिला भेल
ठीक छै घर में केँ सब छै
भर नै हँ एतय तऽ हम एतय तऽ रहै छी भैया भौजी लग
हु बड़का भैया भौजि रहल छथिन और साँझमे मलब तऽ आठ बजे जाइ छी कतहु आठ बजे से पर्सनल काज रहैय आठ बजे पर्सनल काज करे छलिय।
हँ
तऽ हम कहलियै दू तीन घण्टा टाइम बचै छय दू तीन घण्टा इमहर कऽ दै छियै
बैय नीकसँ अगर आहा ककरो सँ नीक सँ बतीयेबै तऽ कोन ओय मे हरजा छै
हँ नीकसँ बात कर अहाँ जेना भाय बहिन से बात करै छीयै अगर भै सब केँ अपन बहिन भाय माँ बाप अथी समझियौ बात करै में किछ दिक्कत नै छै
वएह वएह चीज न हम अहाँ केँ कहि रहल छी की जेना अभी
बस बस सोच नीक रहेके छै चाहे हम सभ तऽ इएह सोचिक किनको फोन उठा लै छियै
अगर अहाँ किनको साथ संस्कार मतलब नीक संस्कार सँ बात करबै व्यवहार सँ बात करबै तऽ एहिमे कोनो हरज थोड़ी ह छै या
नै
बात विचार कऽ बात विचार कर केँ एकटा तरीका नीक हेबाक चाही जहाँ
यै तरह सँ बात होइ छै यै तरह सँ मतलब जे मतलब एना बात करू कि सामने वाला कऽ सेहो मतलब कोनो तरह केँ अथि नै लागै नै हमरे लागै
ठीक कहि रहल छी और और सुनाबु बारिश वारिश भऽ रहल छै कि नै
बारिश तऽ काइल कनि कनि सुबह कऽ टाइम मे होइ छै एखन मेघ लागल छै बरसते तखन न
हँ तऽ अहाँ ई काज करू
हँ
मुम्बइ स बारिश लऽ कऽ जाउ है
नै से एतौ कनि मनी होइ छै ओतेक नमहर आइ सुबह स नै भेलै तऽ आइ बहुत गर्मी छै एना डेली कनि सुबह कऽ भऽ जाइत छल
से छै
बढ़िएँ छै मतलब की करबै मौसम तऽ बदलबे करतै
हँ मौसम छै तऽ त जरूरी छै
मौसम बदलनाइ बहुत जरूरी छै मौसम आ तऽ देखी छि आमदी बदले जै छै तऽ मौसम की
हँ
लोग बदलि जाइ छै आदमी के झटका लाइग जाय छै तऽ मौसम तऽ बदलबे कर गलत कहि रहल छी
नै नै
अह अहाँ जै पर विश्वास करबै ओहै आ विश्वासघात करत
ह से तऽ छै
घोर कलियुग आबि गेल न जालि जालिम दुनियाँ छै
हँ तऽ एखन भरोसा नै कऽ सकैत छी अपन खुद कऽ मातो पिता पर नै
वएह चीज न अहाँ केँ कहनो जे घोर कलियुग आयब गेलए जे मतलब
नै तऽ ई एखन तक जे छै न दोस्त एत तहन मिथिलामे एखन तक एतेक हद नै भेलैए जे अपन माँ पपा पर भरोसा नै कऽ सकै अछि। से अपन माता पिता भाय बहिन पर भरोसा कऽ सकै छै।
नै नै अहाँकेँ बात जायज अछि तैयो आब केँ लोग जे छै। जे अपन रक्षा स्वयं करै छै एतेक सोचिकऽ चली
हँ से तऽ छै हम हाउस वाइफ छीयै तऽ हमरा सब केँ कतौ नै निकलै केँ नै सोचै छी।
ओते हेवत तऽ की करतै
हँ
ठीक छै चाय उइ सब भऽ गेलै
नय आब चाय बनतै पटनर ऐतै नऽ छ बजे छ बजे ओ आबैत छै दूध लऽ कऽ आबै छै तऽ चाय बनै छै। चाय पीलहुँ नाश्ता कयेलहुँ फेर निकलि गेलहुँ जे अहाँकेँ अपन जे काज रहल आठ बजे ओ
हँ तऽ हर मतलब रोज तीस टा आदमी सँ बात करे कऽ रहै छै।
हँ हँ नय जरूरी नय छै मतलब मतलब एक बेर अहाँ तीस आदमीसँ बतिया लेलियै ओहि केँ बाद अहाँकेँ दोसर चीज देल जैत
हँ तऽ अहाँ कते दिनसँ करै छियै एहिमे काम
नय हम तऽ काइले एली काइले फॉर्म भरलियै हन।
ओ
हुँ काइल भरलियै आई ई टास्क भेटल छै ओ टास्क पूरा करै छी
आओर आओर कहियो
बढ़िया छै गाँवमे अहाँकेँ माँ पपा रहैत छैथ।
हुँ - हुँ
आओर
ठीक छै आओर केँ सब य पहि
भोज भात खाउ की आओर की
हँ एखन तऽ भोज भात की हेतै
नय - नय तऽ भोज भात कऽ भोज भात पर बराबर गाँव केँ लोक ध्यान दै छैय।
हँ से होइ छै गाँवमे छियै तहन तऽ भोज केँ
कियाकी देखियो हमसब - हमसब अपने परदेशी छी तऽ हमसभ एक आध महीना लऽ जाइ छी तब आइ देखै छिये कतहु जगलो की नय। होइ नय छै एकटा यै
तऽ होइ छै होइ छै हँ
अब जेना हमसब जे सालमे एक बेर जाइ छियै तऽ मोन नय भऽ जेतै एक बेर भोजो भात होइतै तऽ कनी ठीक रहितै
हँ मिथिला केँ भोज केँ बाते किछ अलग छै।
वैह नऽ कहै छी। आओर बाकी
ठीक छ
ठीक छै ने
हँ परिवारमे छियै तऽ ठीके ने रहबै
केँ टा बच्चा ऐछ
दूगो
बौआ
हँ
बड़िया छै भगवान करै खुश रहब
हँ महादेव केँ कृपा से खुश छियै खुश की बहुत खुश छी।
सब हुनके आशीवार्द रहै छै
हँ हँ
किएकि संसार केँ ओ चलबै छथिन तऽ भाय ओइ संसार में हमहूँ अहाँ आबै छी।
छै कि नै
हँ
इहै छै तहन और सब कहियो
है यै आम ताम तऽ खूब खाइत हैब
नै एहि बेेर हमरा सब केँ एम्हर नै फड़ल छलै ओत एम्हर तैयो फड़ै छै तऽ बढ़िआँ फड़ै छै नै तऽ हऽ छलै
लऽ जाउ दू चाइर बोरा भेजबा दिअ-
दू चाइर बोरा तऽ भइए जाइ छै
कलकतिया भेजवा दै छी कलकतिया बचल छै
से तऽ एमहरो भेटै छै आब कलकतिया
गाँव बाहर केँ लोग गाँव मे ल स लऽ जाइ छै हम बाहर से लेबै गाँव
एतय थोड़े नै फड़ल ऐछ जा ऐत हमर गाछ ऐछ की गाछ गाँमे रहै छै
आ बम्बई मे थोड़ी ने त आम गाछ रखबै बम्बई हमर बम्बई मे कोनो अपन बाप केँ जमीन नै ने छै
कि यै
हँ
सब हरी हर आदमी केँ अपन गाँवमे अपन अपन जमीन होइ छै अपन अपन बाग बगीचा होइ छै भगवान जिनका जतेक दे भगवान जिनका जतेक देन अइ छै आदमी अपन से ओइमें जुगारा करै छै जिन जिनका नै देने छै ओ अपन खरीद कऽ पूरा करै छैथ
कि यै
ह हँ एकदम सही छै
आ जिनका छै से खाइ छै जिनका नै छै तो ओ खरी
ओहो खरीद कऽ खाइ छथिन।
ओ खायवला चीज छै तऽ भाय खरीदबे करतै नहि आब जक आब जब आदमी के मोन भेलै तऽ भाय पाइए लगतै नहि लेकिन खेतै ओ जरूर
ह ठीक। ह टी वी न्यूज देखै छथिन
अच्छा अच्छा
कइया। आ बच्चा सभ कार्टून देखलक
मनोरञ्जन होइ छै ने ईसभरामे
ह दोसर।
अहाँ कहिया जुइन करबाए
हम आइए एड भेल य
अच्छा कि एकडमट के छलेलै
ह। ओ अवन्तिका दीदी छथिन।
अच्छा बैंक इन्स्टाग्रामसँ भेटैलए की
हू ह
उको लेकिन बड़ नूख कि नहि चत है
नहि नहि हुनकर रील स्क्रॉल करै छलियै ने त आबि गेलखिन तऽ देखलियै कहलियै मैथिली मे तऽ बात करैके छै तुना भरि दिन टाइम पास होइते छै तऽ दस मिनट खनि बाते करलब।
ह बहुत लो बहुत लोकग के जुड़लखिन ह
हँ अँ वएह जानै छी कऽ
हमर त सात साल पुराना रिश्ता है
ओ।